हँ भाभी ठीक छियै की हाल?
बढ़िया य अपन कहू।
अपनो ठीक ठाक य, खाना पीना भए गेलै?
अभी त नहि भेलैया हैत।
की सब बनलै?
रोटी सब्जी यही सब बनल या।
कथीके सब्जी?
आलू परवल।
ओ दिन मे की सब खेलियै रहै? हाल चाल त बड्ड बढ़िआ या। दिन मे की सब खेलो रहे?
दिन मे चावल दाल सब्जी यही सब खेलाय रहियै।
ओ मौसम सब केहन छैय बारिश सब हो होइया कि नहि?
हँ एक दू दिन तऽ भेल रहा। अभी आय नहि भेल रह दिनमे।
आओर गर्मी सब केहन छैय?
गर्मी तऽ बहुत यऽ एम्हर।
आम सब सठि गेलै कि छेबे करै?
आम सब सैठ गेल।
ह आम नीक लागैया कि नहि?
हँ यौ आम तऽ नीक लागैया।
खूब नीक लागैया।
अहाँ सुनाबू अहाँ के उम्हर आम सब या?
हँ एखन तऽ कलकतिया चलै छैय लेकिन कलकतियामे ओ स्वाद नहि ने छैय मालदह वला। तऽ अभी मालदह मूल रूप से आम खतम भए गेलै आब कियाकि मालदह क अलावा कोनो आम खाय नहि छी आ एखन गाँंव में भोजो भात कते दिन नहि भेलैया। त एखन आइ गेलव रहैं साझ मे जाके चिकेन अनलहु। अभी बनाय सबकुछ खाय चिकेन आनलौ बनेलौ। खूब बढ़िआंसँ तऽ अभी आब खेबै तकर बाद ऊपर से दूटा आम खा लेने छैय। बस यैह सब चैल रहल छैय। उम्हर तऽ आइयो पानी पड़ले रहे, की कहलियै?
कत गेल रहियै घुमय लए अहँ?
घुमय ल त अखन ढेरी जगह घुमलौ हैं।
ओ
बड बड घूमय छी एखन घूमबेटा चलिए रहल छैय। ओम्हर गेल रहौ मधुबन्नी।
फेरो गेल रिहियै?
ह मधुबनी गेल रिहयै फेर ओतसे श्यामा माई मन्दिर मन्दिर गेलियै गोड़ तोर लागलियै। यैहे सब। उ हम रहे आर कहाँ अकेले एकटा दोस्त रहै मन्नु ओओर त बस बढ़ियाँ चैल रहल छै अहाँ सभके आशीर्वादे खूब बढ़िआं से एहि बेर त धार मे बड पैन एल हैे त गामक मेला कते दिनसँ नहि देखले छियै
बहुत दिन भए गेल य गाँंवके मेला देखना बहुत मोन करैया आबैके
ओहिए
बहुत मन करैया देखयके
आब त‌आब त मेला कनि अपग्रेडो भेलै पिछला मतलब एहि बेर प्रोग्राम सब भेले रहे सांस्कृतिक प्रोग्राम सब भेले रहे बहुत जादा नीक नीक जेना होइ छै
एहिबेर त आओर अच्छासँ हेत तब
हँ उम्मीद त छै एहि बेरा अच्छा त मैथिलीक के बढ़िआं बढ़िआँ सिंगर सब आबि रहल छै सुनलियै माधव राय सब से आबि रहल छै बहुत बढ़िआँसँ
हे यौ ओर के एक बेर दर गिया जे और की नाम छ सेहो ने आयल रहथिन
हँ हँ दिलीप दरभंगिया पिछला बेर त एले रहे कुंज बिहारी मिश्रा
अच्छा हँ हँ हँ
कुंजी बिहारी मिश्रा एले रह ओहो प्रोग्राम देलखिन बड सुंन्दर गामक लोक क बड नीक लागलै आ बड़ा शान्तिपूर्ण जेना भय गेलै शाम सात आठ बजे शुरू भेलै बारह एक बजे तक भेले बहुत बढ़ियां सब के बड्ड मोन लागले त एहि बेर कहल‌कै हुनका त बजेबे करह लेकिन आरो देख लहक जे ओकरा संगे आबि सकै दू तीन टा सिंगर आ तकरो सभके बजाबा
आ
आऔरो बढ़िया से हुए धक जे धरोहर छै एकरा नीक जकाँ निमाहा लाग लोक अ एकटा कनि भए जाइ छै टाइम पास बढ़िआं जकाँ भजन कीर्तन त होइते रहै छै तकर बाद कनि भए जाइ छै नीक जकाँ आओर अहाँ कहियो मेला देखै लए पूरा छियै एकदम उत्साहित
हँ मने बहुत
आ मन त बहुत करैया आ हूँ त बड घुमलहु दिल्ली सबमे कत कतय घुमलो
दिल्ली मे जादा त कतहु नहि घुमलहु इंडिया गेट घुमलहु लाल किला घुमलो
ओ
बस बहुत नीक लागल घुइम क मजा आयल
कुनु विशेषता लाल किला के अपन दरभंगामे सेहो लाल किला छै बुझल ‌अय अहाँके
नय यौ हमरा नय बूजहल आय दरभंगामे लालकिला छै
ह दरभंगोमे छै आहा एते देखियौ अपन विकसित नय छै मिथिला बढ़िआँसँ ते लेकिन मिथिलेके देखसी ओ दिल्लीे द लाल किला मतलब भेलै हे अहाँ सब बुझल ऐब पूरा भारतमे कतहु ट्रेन नहि रहै दरभंगा महाराजके अपन स्पेशल ट्रेन रहै कोलकाता से चले रहेै
अच्छा
त इंडियाके पहिलुक तऽ ने मुम्बइ थानेसँ चलै रहै आधिकारिक रूपसँ लेकिन प्राइवेट ट्रेन जे रहै ने दरभंगा महाराज के अपन रहथिन ओओहिसँ आबल जा बहुत डवलप रहे अपन मिथिला पहिले तऽ अभी आब मिथिलां होइ की छै बाढ़े आबै छै तऽ दहा दै छै सुखाड़े आबै छै तऽ पूरा एकदम
दरभंगो सब तरफ आबै छै बाढ़ियो
बड्ड आबे छै दरभंगा कोनो अलग थोड़े छै दरभंगे तरफ मेन बाहिर आबिते छै च अपना सब के आबे कहाँ छै अपना सब के तऽ एक बेर हमरा याद य दू हजार आठ मे बाढ़ि एलै रह तकर बाद स नहि बुझल ए हमरा जे बाहिर एलै हे अहूँ के नहिए बुझल हेत
नहि हमरा नहि बुझल रहय
ह दू हजार आठ के अलावा बाढ़ि नहि एले आठ वला बाढ़ि बुझले कि नहि
हँ ओ तऽ बुछल आठ बजे बाडल रह
ओहिमे तऽ होश में है बा यहाँ मतलब बुझले रहिय ने पानि ताएन आ इसकुल पर शिविर खाय लए जाइ रहियै
नहि शिविर खाय ले नहि जाइयै रास्ता मे बहुत पानि रहय
आह लेकिन बड्ड मजा आबे रहू हम एक दिन गेलहु रह चुपचाप शशि चचाक के सङ्गमे ओ अपना सबके तऽ पाएन नहि रहे डेरा घर मे तऽ कोनो जादा परेशानी नहि रहै तऽ ओ बनलै रहै जे जकरा दिक्कत रहै तकरा लेल लेकिन एक दिन गेलहुँ हम चुपचाप तत विधि व्यवस्था ओतेक नीक नहि रहै ओते लोकके सम्हारि पइब बड़ा मुश्किल भ जाइ छै ने
इसकुले पर रहै ने व्यवस्था यौ सब शिविर वालला सब्जी लागल रह
इस गुले पर रहै है व्यवथा खाना संगे संगे मतलब डेली भोजे टाइप आर
अब की सब मिले रहै
जेना भात दाइल तरकारी एनाही सिम्पल है बस ह
अच्छा
ह सरकारी तरफ से एले रहे परसे तरसे मतलब शिविल लगबे वला
बाढ़ि के पानि जे आबे रहै
ह
तऽ मछली सब पकड़े रहि है कि नहि
नहि क तऽ निकल यल नहि जा आओर सगर तू जाइ एने देर ल हम एक दू दिन मछली पखड़लो है अहं के घर लका पोखरि में उ मिठू के साथ जाय री ह दुपहरका टाइम मे एक आध दिना पकड़लियै लेकिन तकर बाद कोनो एहन नहि रहै हमरा सबके मुख्य फोकस रहे रह क्रिकेट पर बमो एक आ वसप खेलै धुपै पर बेसी ध्यान रह आब ओनो जे टाइम मिले तऽ ओमो आमक आरा मे जाकऽ हमसभ आम के टिकला खैये
अच्छा की कहे छै क्रिकेट कतय खेले रहियै फील्ड पर तऽ पानि हैत
नहि नहि फील्ड पर ने पहिि रहै अहाँके घरके पाछा के खेत सबटा खालियै र ओहिमे तऽ पहिण रहव बरे ओहो सब टाइम मे लेकिन क्रिकेट खेलै रहिय हमस ओहि टाइम मे तऽ बच्चे बच्चे रहिै डेरा घर मनो्चा के द्वार पर हमर सब के बने रहे आएबके
अच्छा
तब जागते क्रिकेट खेलियै ओ टाम मे लागे बड़की टाक छै हम अपनो दु्वार पर खेलिय ते लागे बड़की टाक छै मनो ज पान त सुख कल रहे रहे त खेत तेत में जाके खेलियै पीच बना गेल छै पीच बनाबिय तऽ जे आब क अहाँके पते नहि छलै बड़ा बच्चा के जीवन
लेकिन बच्चा वालला जीवन बहुत नीक होइ छै
हँ अपना सब जे बचपना जियै ने बिना मोबाइलके
ह हॅ
पर ओहिमें बेसी आनंद रहे कआकि एते आब मतलब बुझे नहि रहे कि ओ मोबाइल के जमाना नहि रहे आ तऽ जन्म ल के साथे बुझए लागे छै की केना होएछै कोना कि अब ज्ञान बड़ा बाद मे एले है पहिले सगे मे खेलियए कितथस
पर एते फोन नहि रहय तखन
नहि एते बुझिते नहि रहियै पहिले देखियौ ने मतलब अहाँ तऽ नहि लेकिन हम अहाँके संग खेलैत रहए अथी एखैन पकड़ो सब कबड्डी से बहुत मतलब बात छठा सदमा तक खेलने छिए एन कोम नहि रहै रे ककरो ओ आ एन तोरा कोनो गप मतलब बुझिते ने रियै जे एना आब तऽ खैर जुग बदलले हे फाइव जी आबि गेले अपना के टाइम मे एकटा नेटवर्क नहि रहे साात टाला कूपन आबरे से बैरकेे गप होइ रहै
हू तखनि तऽ इ रह
आबके जमाना पहिलुका अपन सबके बचपन किछ अलग लेवेल के रहै बहुत सुकून से जियै ओ लाल एन वालला गाँंव मे बिजली सब नहि रहे
हँ तखन घुटो जे जा के जेनरेटर चले रहे ने
हँ ज लेटर चले रह ओ सात बजे लए के नओ बजे तक खाय ले जल्दी नहि र कटि जेतऽ
बड़ा मस्त रहै लेकिन ओ टाइम
ह आ सङ मज ट्यूशन पढ़े ने लड़ाइ भए गेल रहै एक दिन एक दूका
ह यौ हम हम देल री अहाँ नहि देले रहिए
ऐ आहा बड़ा
फैरी आहा के
हँ नेरिहिए लराकू अह संन्ताान निकलहु हमी दाददारी त बादमे कॉल करय न तऽ कहलिय अ कोनो बात नहि
ई तऽ मतलब ठ ह ज सोचि नहि सकैत छी, एना जे हम अहाँकेँ छोड़ि देनेहाब
नहि हम नोचलियै सभ रह मुँह तोगो नोच लेलियै रहे
नहि-नहि आहा बहुत लम मारियै तऽ मुह तऽ नहिये नोचले है मारले जरूर है
नहि मुँह कोनो छल ओ टाइमे बहुत लम्बा नहि रहियै बहुत छोटे रहि हमर हाइट बादमे बढ़ले हे ता लेके तऽ हमके नोच लेने रहियै बादमे चाची मेने। लेलके रहै, मतलब मिलेलके। दुनू आदमी कहलकै दुनू करऽ, ई कर, ओ कर।
चाची य ओता, ओता पढ़ले छी चाची लग।
हँ, बहुत दिन। मतलब ई चाची धारुप चाचा के कनियाँ।
के?
ओ चाची लगते बैसले रही।
ओ, ओ।